हेलो
नमस्कार मित्र बहुत दिन भए गेलहु तोराास आराम आराम सँ बेसी गप नहि भेल से सोचैत छी जे एहि बेर कतौ घूमने जाइक योजना बनावल जाई
बिल्कुल तोहर विचार बहुत नीक अछि। के के ए लगातार कागज दवावस मन आ शरीर दुनू कतेक जाइत अछि आ यात करेलास ज ताजग आबत छी।
हम बहुत दिन से सोच रहल छी। जे पहाड़ जंगल आर प्राकृतिक सुन्दर्य आ भरल कोनो स्थान पर जाय जाहे से मौन शान्ति सेहो बैटेल
हमरो घुम घुम घुमबाक बहुत शौक अछि विशेष रूपसे एहन स्थान देखबके इच्छा रहैत अछि। जतय स्थानीय संस्कृति भोजन आ लोकक जीव भोझलल जा सकय
तो हर हिसाबसे एहि छुट्टी मे हमरा सबके कतऽ जायब उचित रहत जबकि ठाम यात्रा यादगार ओ बजट दोनो अनुकूल रहत
हमरा विचार अछि जे दार्जिलिंग अथवा सिक्किम जायब बहुत नीक विकल्प होयतै क्यूकि कतेको प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त मनमोहक अछि
हम सुनले छी जे सिक्किम पहाड़के सुन्दर दृश्य सभ वातावरण शान्तिपूर्ण जीवन यात्रा सबके बहुत आकर्षित करैत अछि।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहलौं की ओतक लोक सेहो बहुत सहयोगी होइत अछि आ पर्यटक सब सम्मान करैत अछि
यात्रा पर जाइ सँ पहिनेे हमरा सबके ट्रेन अथवा बजट टिकट समय बुक कऽ लेबाक चाही जैसन बादमे कोनो समस्या नहि हो
हँ होटलक व्यवस्था सेहो पहिने सँ लेब आवश्यक अछि नहि पर्यटक भीड़मे परेशानी सकैत अछि
हम सोचैत छी जे यात्रा पर कैमरा सेहो ले जायब चाही सुन्दर दृश्य तसवीर याचना जेसन जेसी लिखोन अछी
बिल्कुल बिल्कुल ई विचार बहुत उत्तम अछि क्यूंकि यात्रा अस्मृत ते तस्वीरक माध्यम जीवन भरि ताजा रखैत अछि। आ
भोजन चखबा सेहो बहुत रुचि अछि। कब पतिस्तान भजन ओकर सांस्कृतिक विचार। त अछी
सही कहल, सब सब सभकेँ सभ समय प्रसन्नता नहि होइत अछि। प्रसिद्ध व्यञ्जन स्वयं खयबाक चाही आ नव स्वादक अनुभव करबाक चाही।
यात्रा करैत समय स्वास्थ्यक ध्यान राख ब सही अत्यत आवश्यक अछि विशेष रूप। पर आवश्यक दवा संग खा राखब चाही।
बिलकुल, मौसम अनुसार कपड़ा छाता आ प्राथमिक उपचार समय सेहो तऽ तैयार रखबाक बुद्धिमानी होयत।
हमर विचार अछि जे मोबाइले सँ बेसी समय प्राकृतिक आनन्द लेल जाय। जसीन यात्रा वास्तविक। सुख भेटी ग सक
हमरो एहन विश्वास अछि जे परिवार आ मित्रक संग बितावल। समय जीवनक सभसँ मूल्यवान अनुभव होइत अछि।
यात्रा मनुष्य केँ केवल मनोरंजन नहि दैत अछि बल्कि नव ज्ञान आत्मविश्वास आ अनुभव सेहो। प्रदान करैत अछि।
हँ य तऽ कलस विभिन्न भाषा संस्कृति आ परम्परााक प्रति समान भाव। बमक सेहो सेहो विकसित होइत छै।
तऽ आब निर्णय निश्चित भए गेल छै। एहि बेर हमसभ सिक्किम यात्रा पर अवश्य जायब।
हँ हम अहिके टिकट जानकारी जुटाबै शुरू करैत अछि। जाै से तैयारी समय पूर्ण हो जाइ। ह
हम घर लोक, सब अनुमति ले क यात्रा लेल अबश। सामानक सूची तैयार करब,
हमसभ अपन सभ काज समय से पूरा ले जाय छै य। खतरा कालमे कोनो चिन्ता नहि रहै।
बहुत खुशी भेल जे हमरा, सभ मिलिक एकक दोसर। सुन्दर यात्रा योजना बनाउ, आशा छै जे ई यात्रा जीवन, अभिस्मरणय अनुभव बनत,
यात्रा पर जयबाक समय सबसे महत्वपूर्ण बात। तऽ ई होइत अछि जे समय सँ सही योजना बनाओल जाय।
हँ बिलकुल यजना एक यात्रा। कखनहु-कखनहु परेशानीक कारण बनि जाइत अछि।
हम सोचैत अछि जे यात्रा पर निकले हँ पहिने ओहि स्थान इतिहास आ विशेषताके विषयमे जानकारी लेबाक चाही
हम सुनले छी जे स्थानीय लोकस बातचीत कर ल से बहुत रोचक बात सँ जानय लेल भेटैत अछि।
ई सब त छै क्युंकि तऽ लोक अपन क्षेत्रक संृ संस्कृति आ परारम्परिक वास्तविक जानकारी दैत अछि
यात्रा मनुष्य के सहन नहि हिंसा आऔर प्रश अनुशासन सभय के ढालवा श इच्छा से होत अछि
हँ यात्रा करैत समय धेर्य राखब बहुत आवश्यक होइत अछि विशेष रूप वैसे विलम्ब अथवा असुविधाके स्थितिमे
हमरा तऽ पहाड़क सूर्योदय देखबाक बहुत इच्छा छय किया तऽ अदृश्य आनन्द अशूद्र होइत अछि
हँ हमरा रतीमे तर सा भरल आकाश देखबाक बहुत शौक अछि जे शहर मे देखबाक कठिन गेल अछि
हम सबके यात्राक दौरान पर्यावरण स्वस्थ विशेष ध्यान राखब चाही सही कहल
हँ, बिलकुल कूड़ा कचराा इधर उधर फेकबाक उचित नहि अछि एहि प्र आकृति हानि होइत अछि।
हमर विचार अछि। जे यात्राक दौरान आवश्यक खर्चा बचा प्रयास करब चाही
हँ, सीमित बटमेट सेहो यात्रा सुखद आ यादगार बनाओल जा सकैत अछि।
हथ सलीप आओर स्मृति चिन्ह खरीदबाक सेहो बहुत रुचि अछि।
ओहि से असस्थान याद सत एखन बनल रहत अछि। आ स्थानी कला कला राखकर सहयोग सेहो होइत अछि।
यात्रा करैत समय नव नव मित्र बनल सेहो एकजुट सुखद अनुभव होइत अछि।
ह बिलकुल विभिन्न राज्य्यक लोकसँ मित्रता हो जीवनक दृष्ट कोनो विस्तृत करने छै
बिलकुल बिलकुल सही हमरा लागैत अछि जे प्रत्येक व्यक्ति जीवनमे कम से कम एक बार दूर दराज यात्रा आवश्यक
हँ क्यंकि अ तऽ दार केल मनोरञ्जन नहि बलकि आत्मविश्वास एकटा महत्वपूर्ण म मैदान सेहो अछि
एहि यात्राक बादमे हम अपना अनुभवसँ परिवारक सदस्य संग अवश्य साझा करब
हम सेहो तस्वीर आ वीडियो देखबाक सब के अपन यात्रा कथा सुनाएब
आब हमरा सबके तैयारीमे कोनो देरी नहि करब चाही
हाँ, आशा करैत छी, जे ई यात्रा हमरा सबक जीवनक सबसे सुन्दर अनुभवमे से एक बनैत अछी।
च त अब उत्साह अब सक्रताक रोचक संग एहि अविश्वरणीय यात्रा परीक्षा कर
बिल्कुल बिल्कुल चल आ ओर एकै पर बात करै छी। जे हम एक कल हम एक बहुत रोचक अपरणादायक कहानी पढ़ लू जहिमे से एक बच्चा क गलती से घना जंगलमे भेटैत गेल अछि
सचमू तखन तऽ ओ बहुत डरायल रहैत कियकी जंगल वातावरण छोट बच्चा लेल बहुत भयावक होती अछि। पक्षी
बिल्कुल शुरुआत मे ओ बच्चा अपन परिवारक संग पिकनिक मे बनाल गेल छल मुदा खेलैत खेलैत ओ दूर निकल गेल आ रस्ता पर
तखन तऽ ओकर परिवार बहुत परेशान भए गेल ओहद आर कोना क खोजी शुरू कने होयत
हँ, जखन बच्चाके साहस भेल जे ओ अकेला गेल अछि तखन ओ बहुत घबरा गेल आ जोर जोर से अपन माथ माता पिता के नाम पुकार लागत
ब जंगलमे तऽ चारू कात ऊँचा ऊँचा छा। झाड़ी और अजीब आवाज सुना होयत जाहि से डर आ और बढ़ि जाइत एहो
बिल्कुल सही कहलियै बच्चा बहुत ड्रायल छल मुदा ओकर स्कुल से शिक्षा एक बेर सिका्चल जे कठिन परिस्थिति मे घबराय नहि चाही
ई शिक्षा तऽ ओहि समय बहुत उपयोगी साबित भेल होयत
हाँ बच्चा धीरे धीरे शान्त भेल आ सोचे के लागल जे आब की करबाक चाही
तखन ओ कोने सुरक्षित स्थान खोजलक कि नाह
तखन ओ माल गिरा दैत अछि
बिल्कुल अहाँ के एक पेघ गाछी
केलक गोछक अनथा दहड़ी कत ने
बिलकुल मित्र ओ पानि पिकल और किछु समय आराम करत जाके ओर हिम्मत फिर बढाएल
जगहमे पिकनिक ठीक है मि